त की हाल चाल
ठीक छै अहाँ ठीक छियै
हँ बढ़िआ बढ़िआ आओर
आओर की आओर ठीक छै कीसभ होइ छै
भेलै
नहि एखन कहाँ भेलियै हन अहाँक
नै हमरो नै आब सोचलियए हन हँ साढ़े पाँच भऽ गेलै तऽ आब चाय पानि हेतै
हँ हमरो सबके वहै छै टाइम ओर ठीक छै
बौआ सब ठीक अछि
ठीक छै अहाँ के ठीक यऽ
हँ सब बढ़िआँ सब बढ़िआँ तहन ओर समाचार सब बहुत दिन भऽ गेल छला बातचीत केला
हँ से तऽ बहुत दिन भैयए जाइया अपना
तऽ सोचल हँ तऽ सोचलहु एकबेर हमही कॉल कऽ कऽ बात कऽ ली
अहाँ करियै हो मौसम सब चलि रहल छै
मौसम ठीक अछि बरसा अरसा होइया कि नहि
हँ बरसा त होइया उमर होइया
हँ हँ एमहरका मौसम तऽ बहुत नीक अछि मुदा गामके मौसम तऽ बड्ड खराब छै
हँ गाम त हँ ओ तऽ गर्मी छैहे ओइसे नीक तऽ अपना सबके या
तै ने हमरा अहाँ दिसनका मौसम तऽ बहुत ओहि हिसाबसँ बहुत नीक अछि गामके हिसाबसँ तऽ हमरा अहाँके मौसम बहुत नीक अछि
ब तऽ बहुत खराब य गर्मी एतै य ने इन्सानके तऽ आ लाइक क तऽ क तऽ पता नै
नऽ नऽ नऽ उ सब तऽ सोनापर सुहागावला काज होइ छै
हँ
नै गाँवो सबमे बात ई छै ने सब घर घर एसी लगा लेलकै हन फ्रिज तऽ कते लोड लत्तै लोडोे
ते हँ सब त बड़का त बात छै
सहरसबमे तऽ चलो ई रहे छै सहर सब मे तऽ करियो ई रहै छै ने चलु ठीक छै एखन लाइट कटले ह तऽह उम्मीद क के राखियौ ह आधा घंटा एत्तऽ बहु बेसी यै आधा घंटामे आबि जाइत गामसबमे अगर कटल तऽ आब अहाँ इन्तजार करू एक महीना मतलब एक घण्टा दू घण्टा अहा इन्तजार करू एत नै एत आ कनियो हाबा बसात आ ओहिपरसँ अगर कनि बिहड़ि भऽ गेल तऽब तऽ अहा उम्मीदे छोड़ि दियौ
छोइर दियौ त दू दिन तक दु दिन तक एबे नै करत
तहन आर कहियौ आब तऽ गाम सबमे उपनयन बियाह के दिन सब स्टार्ट भऽ गेल ह कतहुसँ निमन्त्रण तिमन्त्रण आयल हन कि नै
कहाँ आ जाना बड़ा अहाँ
हँ वियाह के तऽ एकटा निमंत्रण आयल हन नै ह नै की होइ छै नैहर पक्ष से रहै छै ने तऽ जाइमे कनि बेसी नीक लागै छै ने आ सा सासुर पक्ष से रहै छै ने जे बात छै लोक ओकरा अंठा दै छैय ठीक छै अछे एलै हन अछे अछे ठीक हेबे करतै बियाह हम नैहों जेबै तैयओ बियाह हेतै आब नैहर पक्ष मे की होइ छैय, विवाह होइ छैय ने नैहर पकना दूर हो भी अस आ गाँवमे रहितिियै तऽ एक्को झाँकी तऽ देख लेतियै ने हुल्कियो माइर के देखे लैतियै हु मर त व्यक्ति ह ने
ओ तऽ एक्साइटेड हँ ओ अथी अऽ अलगे रहै छै ने
हू
गाँव कऽ बात अलगे भऽ जाइ छै आउर
सभ ठीक छैय
आउर सुनाउ तऽ हेलो हेलो
आउर कहियौ आवाज जाइ छै ने
ह आवाज कटै छले लेकिन आब आबैया
आ और कहियौ कोनो काज अहा करैत रहियो ने ओइ ओहिसे पहिले बच्चास सभ ठीक रहै छै जे कि अहा फोन लऽ कऽ बैस जाइयौ बात करैके लेल के ओकरा सबके सब काज याद आबि जाइ छैय सब कांड याद आबि जाय छैय हगनाइ मुतनाइ खेनाइ सुतनाइ मम्मा ह लगल
सब ह ह ओना ने कोनो काम याद रहत लेकिन अए कान मे जरूर रहत हम बस अपने काज रहै छी
क बात करै छीियै कलहुँ कल जाइ छी चेहन से कनि बात करब कििया मा चाही किए कहू
त काइन रहल य बउआ
ह कहिय आ कहियौ
और ठीक छियय
ओर सब ठीक छै
हँ हँ ठीक छै
हँ अहाँके बौआ सब ठीक
हँ सब ठीक य
तऽ आओकर स्नेहाके की हालचाल छै
ठीक छै
कतय अछि एखन गाँवमे कि मतलब सासुरमे
ओ सहरसामे
सरसाम ह आओर पुच भाभी सब ठीक माँ के की हाल चाल छैन
ह ह माँओं ठीक य
तब ओर सुनाबियौ किछ नया नया ओ पता नै मुलाकात आब जिंदगी छै तऽ कहियो नै कहियो मुलाकातऽ हेबे करतै लेकिन जल्दी हेते तऽ जादा बढ़िया इंतज़ार क के जे मुलाकात हेतै अरे बहुत दिन बहुत दिन तऽ भैए गेलै साल ल बला हेत कहियउ न आहूं
निशा के मधुश्रावनी में जेबै
सोचलियै हन आब देखैत छियय बात ई छै ने इसकुलके छुट्टी पहिल चीज ई भऽ जाइ इसकुलके छुट्टे बाद हिनकर मिसर जीके छुट्टी हेतनि ओहि हिसाबसँ करा काज करबै आहम आहाँ अपने सं डिसिजन ल नै सकैत घियय सामने बहुत मतलब हमर ओकर जे पोथी पत्रा छै ने बहुत लमबा चले छै बहुत लम्बा चले छै ने हम एखन तक कहलियै ई उम्मीद कऽ के नहि केओ रहिेयें रहब जे हम एबे करब भ सकैत ह हम भऽ सकैया तऽ टेमियो दिन पहुँच सकै छि किआकी टेमिय देनाय ज्यादा जरुरी छै ने हम ओहो दिन पहुँच सकै छी
ह से तऽ छै
गोदि अब चलू मम्मा कि भ सकै छै तऽ टेमिए दिन जााकऽ भऽत सकै छै टेमि दऽ कऽ आइब जायब कियाकी आब बार बार इसकुल ट्रैक पर से एतै तऽ सीधा कहतै हे नानिए गाँव तऽ गेल छलै नहि पढ़लकै लिखलकै घुमयमे व्यस्त छलै ताहि दुआरे आब देखियौ की होइ छै ओना उम्मीद अतऽ रखियउ बेसी उम्मीद रखने छी जेबे करबै तहन त कनि मनी उम्मीद छै मम्मा चलो न बाहर
हँ ओ त छै
बाहर चलो न हूँ और कहियो
ओर सब ठीक छै
आब अहाँ एखन कहिया गाँव जेब
हम त एखन नै जेब आब त एबे केलउ हन
अच्छा अहाँके एखन कोनो प्लान नहि
दुर्गा पूजाक कनी मनी चान्स य लेकिन फाइनल त
दुर्गा पूजामेब एहि बेर हमहूँ चान्स रखलहुँ हम सचलहुँ ह कि नौ दिन जे छै ने घरमे पूजा करै छै बहि ओते गाँवेमे जा क पूजा करी नहि पता है गाँ देखिय गाँ सासुरो सासुर सुरमे रहबै न त भरि दिन सासुरमे रहहिए साँझमे तक निकलिक घुमि सकै छी न सास सासुर सासुरो त हमर अहाँके बर दुर नैहर छै नैहर छै
नहि लेकिन तैयो अपन गके बात
अरे अप न वेहा तइयो एकमे ए देखियौ नौ दस दिन म दू दिनलै एक दिन या दू दिन त निक ले करबै नहियो किछु त और कहियो नहि अष्टमी दिन खोइच भरे के बहाने त निकलबै न आर आब एत छी त कमसकम बेनियेपुर मे भगवती बैसैल छथिन ओत जाक भरि लै छी
ओ जे
त ओहियो बहाने त निकलि सकै छी न
ओएह हमहुँ सोचलहुँ हेन आब देखि की होइया
कहलिय क एत रहै छै ज फास्टिंगमे मे रहै छै त ओत घुमि नहि पाबै छी ओना एत त दुर्गा पूजा बढ़िया हो छै लेकिन घुमि नहि पाबै छी हम कली नहि गाँउवे जाक कनि घुमि लेब
एत आबु न कलकत्ता के बहुत
हँ फेमस त छै ई त पता अछि ह जाय में कोनो दिक्कत नहि छै पता य जाय में कोनो दिक्कत नहि लेकिन एकटा पेचरा पेचरी जे छै ने की कहौ लोक कहै छै ने पै हेत नहि छोट बछा होत त पैघ भ जेतौ ने त ठीक भजैत नहि बेसी पैन करु आर पैग भेला डर दै एखन त इएह डर होइ छै कहूँ जाक कतहु जाक उतपाती नहि करे झ अरे चैन छै त इ क मतलब किछु ने किछु काज करैय अगर उ शान्त यै अहाँ बहुत बड़का भयंकर चीज भ रहल य वहाँ त झेले के लेल अहाँ तैयार रहू
हँ ओ त
मम्मी चलो न बाहर घुमने चलो ह्म वैह न चै इ बच्चासब हमरा त एकटा अछि त हम त एते झेलै छी सोचियौ अहाँके त दुटा अछि त एक त अखन छोट यै एकटा कहावत छै ने जे अहाँ लेडीज सम होय छै ने अपना सब क मैथिल में जेनाकी पाँचगो लेडीज छीय सब क दुख रहय छै बड दुख रहय छै लेकिन पाँचटा जन एक जगह जमा होइ छै ने सभ अपन अपन दुख कहै छै सब अपन दुख बिसरि जा इ छै नहि नहि हमरो सब बेसी दुख लोक सब क छै
त ओहि क आगु म दुख समाप्त होयत कनि देरके लेल त अहाँके दुख सही समाप्त मन शान्त होयत दुख समाप्त खत गेलै दुख की भेलै नहि भेलै सब गाय दूपट्टा लै छी महारानी
ठीक छै
रोडपर टहला दै छियै नहि त ओ माथ खेथिन क
चाय बनेब
की कहलियै
आब हमरो चाय बनेबए जाइ छियै हँ हेलो
अच्छा माँ सब एतेय छथिन कि माँ सब एतेय
हँ हँ हँ माँ सब एतै छथिन
अच्छाच्ा ओ छोटी कते दिन भऽ गेल
हँ ठीक छै अ दस मंथ भऽ गेल
आ निकलला के बाद पता चलै छै नहि नहि निकला के बाद पते नहि चलै छी क अरे हमर सबटा मे पाँंच साल कम्प्लीटएत सोच सकै छिऐ पाँच साल केना खतम भेलै पतै नहि चललै ह आ आ जहनह पेट मे रहै छै तहन अहाँके तीन चारि महिनना के बाद अहाँके कते अबुह बुझइ छै म श्त क बोी आओर
और सब ठीक छै
हमहूँ एहिए घरके बगले में पार्क यए ओहिमे टहलाबय लाए अनलहुँ हन तहन फेर फोन करैत रहब ठीक ने बाय बाय हँ
नहि
ह ठ ठिक छै
ठिक
ठिक